वाहेगुरु
किय ठीक आयो हा ठीकु आहियां।
छा ता क्यो?
मां अभी एक्टिवा सिखी आयम।
अच्छा। छो हलाएड़ न ईंदव छा?
त त हर रोड में खॾा हूंदा आहिन।
हा त सिखां थी न हाणे कॉलेज वॉलेज वेंदा आहिन त खड़ी वेंदा आहिन न।
अच्छा माखे त कॾो को हलाइण ईंदी आ, मां त हाल्हाईंदी आहियां।
तव्हां केतरे साल जा आहयो?
जी केतरे साल जी आहयां। मां त चालीहे साल जी आहयां।
हा तां त वॾा आयो न मांखा।
हा त पो छा थयो। अॾकल पंद्रहें सोरहें साले जी छोकरियूं हलाइन थियूं।
हा मां थोड़ी
हाणे हूं-हूं
रोटी वोटी खादव?
बस तव्हांजी तव्हांजी कॉल खत्म थींदी त मां रोटी खाइण वेंदम।
छा ठाहयो तव?
रात जो त मुंहिंजी गुड़ियाऊ रोटी कंदियूं आहिन।
हा दाल भिंडी सिंग
हा त गाॾी सिखी घणों टाइम थीयो आ? अशा अचे थी नथी? न थोरो कोई दिक्क़त कान्हे केतरो बि थोड़ो बस पांण खे थोरो स्थिर रखणो आह ऐं आराम सां हलाइणी आह। हा परेशान मतलब हाइपर न थियणो आह। बिल्कुल रिलेक्स थी करे। ओ कोई दिक्कत कान्हे। साइकिल हलाएड इंधी तव? हा त बस साइकल हलाइण त गाॾी माण्डू सिखी वेंदो आह। हा
त मूवी आयो हाणे हा ऐं कॉकटिल टू लॻी आह।
हाली त न सोचयो आह। हां अच्छा अच्छा ठीक आ ॾिसंदासे न।
हा न मांजो मन आ वेंदम शायद।
बढिया आहे। अच्छा फ्रेंड सां की फैमिली सां?
ॾिसां थी केर थो हले। हली वेंदम हुनं सां।
हूं- हूं त मूवी त पसंद आह न। अच्छा सब न। वैसे ईयर में घणीं मूवी थी वेंदी थव?
हिक सौ वीय या हिक सौ
ईयर में सौ मुवी ॾिसंदा आहयो? साल में घणी मूवी थींदी थव? हां अच्छा साल में त टे चार ॾिसंदा आहयो न अच्छा। अऊं शॉपिंग वग़ैरह वेंदा आहयो तव्हां?
शॉपिंग न ऑनलाइन केदा आहयु।
अचछा ऑनलाइन हा त चूस करे वठंदा आहियो।
मंगवाए करे ॾिसंदा आहयूं। वरी नथो वणें वापिस रिटन या पाए करे वरी रिटन।
अब्बा! मांखे त न वणंदी आहिन इहे ॻाल्हियूं। हाणे पाए खे रिटन कयूं वरी रिटन कयूं त बॿुॾणु न अचे? मां त
हाणे त सब ऑनलाइन त कयानि था शॉपिंग।
तव्हां वटि कुता ॾाढा तव? डिस्टब ॾाढो था करनि। पा पालियो थो छा? त काथे वेठा आहियो तव्हां? हे, त कुतनि जी आवाजूं ॿुधण लाइ मिलनि थियूं। अच्छा तव्हां हिकु ई बेटी आहियो पंहिंजे मम्मी पापा जी?
न कमरे में आए। हिकु रोटी ति खाय। हिकु मोबाइल
अच्छा-अच्छा तव्हां वॾा आहियो सभिनी खां? न-न नंढा आहियो अच्छा। ॿियूं भेनर वॾियूं हूंदव न? पो त उहो तव्हांखे मारंदो तव्हां हुनखे मारंदा आहियो?
हिकु सभु मई झुली सभु म मिली झुली करे हिकु मञंदा आहिनि।
भा खे मारंदा आहियो? अच्छा आहियो हेॾा वॾा थी करे।
हा
इ इहो त मेनर्स कान्हे। मार
पोइ गा रिस्पेक्ट कभी आ न, पहिरियो हू स्टाट कंदी वेरी मा मारंदी न मारबो नाई। मुंह सा ॻाल्हायण
जॾहिं तव्हांखे अगरि हिकु लॻंदा कुझु न चवंदो ॿीहर न
ह ठीकु आहे। पापा काथे आहिन? पापा कारखाने में तव्हां न वेंदा आहियो? न छो हे कम वम सां त वेंदी
पापा जो बेटो ठवु? भा कम करन ता न। अच्छा कंदो आहे हां, तव्हां बि वेंदा कयो कुझ त सिखी ईंदव न निंड छो केस ताईं सुमहंदा आहियो? चार ताई। सुभु जो? शाम शाम जो रात त छा कंदा आहियो? मोबाइल पो मम्मी न मारंदी अथव? न अच्छा यानी मम्मी खे उल्लू ठाहींदा आहियोस?
मम्मी पाण असांजे कमरे सुमी पवंदी आहे कूलर जे करे।
अच्छा त मम्मी त थकियल हूंदी? हा, त तव्हां मोबाइल ॾिसंदा रहंदा आहियो? ॿ घंटा रात त ॿी घंटे थोरी न थींदी आहे? चार बजे अच्छा अमरित वे वेंदा आयो यानि हिकिड़ो करम कमाईंदा आयो न।
हा
पो सत खून माफ़ थी वेना आहिनि ह न।
हा, तव्हां रोटी खादी तव? न त हाणे ऐक्टवा सिखी आयमि। अम्बु रोटी खाईंदम, जूस ठाइदम नहीं आम जो अंब जो
अंब जो अच्छा। बढ़िया आहे, हाणे अंब बढ़िया था अचनि ह न?
हा न हाणे क कीड़ा ईंदा न बरसातुन ते।
पर हाली त बढिया ता अचनि। औं वणनि बि ता न
अंब वणनि बि ता ह न हम्
हा अंब सुठा हाणे अचनि था। असांजे घर बी कॾीं शेक कॾीं कुझु कॾीं जूस कॾीं कीअं। असांजे घर बि रोज़ कुछ न कु ठहंदो आ।
अच्छा अंब जूस ठहंदो आ ऐं कॾी मेल थाधल।
अच्छा हो तव्हांजी भेनर ॿियो कुझु कंदी आहिन? ‌ हा अच्छा। और हिक पढाई तो करे अच्छा अच्छा याने सभिनी जी पढ़ाई चालू आ न नंढो भा घणे साले जो आ?
सोरें सतरें सालें जो सतरें अठरें
अच्छा! ऐं वॾी भेण जा घणे साल जी आ? ओ हो, अचे औं ॿियो नंबरु वारी?
ॿावीह हिक इकवीह मुंजी वीह
अच्छा वीह साल जा आयो ह न
कोलेज हलंदो हूंदो? हा बढिया आहे। ॿियो, कोलेज सां गॾु गॾु ॿियो बि कुझ कंदा आहियों? हा, हिक‌ जणे खे टूशन पढ़ाईंदी आहियां। अस्ते
तव्हां भी टयूशन पढ़ाहिंदा आहियों? ॿार नथा अचनि न, छा क्यां?
ह अच्छा अच्छा तां या चाचा चाची काननि छा? त जॉइन फैमिली में रहंदा आयो? जोइन न, हेठि मथे रहंदा आहियूं। अछा हेठि मथे रहंदा आहियो। हा न त ऊं बि ॿार मथे ईंदा हूंदव? हा त उन्हनि खां पटिजनि थव न पटिजनी थव, न। न पटिजनि थव न वणंदाथव? पोइ छो चवंदा आहिनि मथे
हाणे ॿार वेंदा न बे न
भेणस आ? हम् तहां बि त भेण कयो। मान में रहंदी आ हुननि जी, त कैड़ी भेण भला हिकु वॾी वारी ऐं न नंढी
अच्छा, उहे बि ॻाल्हाईंदी तन, हा, तव्हां न ॻाल्हाईंदा आहियोन, न न मिली जुली हलबो आ न
पटरी न खांदी आ त फिर
अच्छा, याने तव्हां भेनरुनि सां लड़ाई बि कंदा आहियो, हुन भेण सां ॻाल्हाईंदा बि न आहि ॿियो पटरी नथी खाए
हा त मुखे त घमंड तवा मे तो लॻे। मांजे में घमंड कान्हे मांज़े घमंड काने।
त लॻे तो, हाणे तव्हां वॾी भेण खे मारंदव नंढी भेण तव्हां ॻाल्हाईंदा आहियो, त वॾी ॻाल्हि थी वई न ईंअ, किन किन कहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि हुजे, नंढे वारा पचनी ता नंढे वारा पचन ता अरे उन सां, बिन बि पटी पटजे, मां न केतिरा सभ सुभावउ खे ठाहियो न, ईंअ थोरीई न हलदों आ।
अॻिते वारो माण्हू सुठो हले त मां हलां न, उहो ई बेकार हलंदो आहे त मां बि फिर, मां बि
ॿुधायो, अमृते वेंदा आहियो, छा ॿुधी ईंदा आहियो? त जेस ताईं तव्हां सुठो हलंदव त पाणई झुकी वेंदो। अमृत वञी करे, तव्हां इहो चवंदव त वॾी ॻाल्हि थी वई न
मां त पो हलंदी उहो ईन सामनेे वारो नथो हले त मां छा कयां?
त हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो, अमृत वेले में छा सेखारींदा? सत्संग ॿुधी ईंदा आहियो न? अॼु वया हुआ? अॼु छा सत्संग ॿुधुव उहो मूंखे ॿुधायो?
नाम सप कयो।
ॿियो, ॿियो बि कुझु चयन? बस हा ऐं इहो न पुछोवसि, कि अ अॻला माण्हू परेशान था करनि त असां छा कयूं?
त परेशान न कयूं हुन खे असां पर छो कयूं, हा, त पोइ तव्हां कयो था न परेशान ॿुधो था।
अमृत वेले अगर वञो था, त माण्हू ॻाल्हियूं बि खणे। हा त भले, मांजी ॿ भेण अ सां और हिकु भाउ सां पटरी खाईंदी भाउ थोरी पटरी खाईंदव
और हेटां वारे सां पटरी न खाईंदी तव
न सभिननि सां बढ़िया सां हलबो आ, पंहिंजो नालो कमाइबो आ। याने तव्हांजी नंढनि भाउ भेण नथी पटिजे। इअं न चेइबो आ। पंहिंजो कम पंहिंजा ईंदा आहिनि, ॿिया न ईंदा आहिन। ॿियो ॿुधो हाणे यारहां मिनट थेव था ॿारहें मिनट पाण ई कॉल कटजी वेंदी। वैसे तव्हांजी आउटग गोइंग कॉल घणीयूं थियूं आहिनि?
सत, अठ न न इकमि जो, इंकमि इंकमनि जो अची वियो तव
घणीयूं कॉल अटेंड कई तव? हलो ठीकु आ, सत, अठ अञां कयो न पो आउट गोइंग जो ऑप्शन ईंदव हा
तव्हां केतिरी कॉल अटेंड कई त? व केतिरो केतिरा दिन थिया आहिनि? चार ॾिंहं
हा
कमाए वठ पैसो
अर्निंग थी आ, मां ॾिठी न आहे अर्निंग थी आ, मां ॾिठो कुझु कान्हे अञां। अगे फस्ट रनिंग अची वई आह। हाणे पतो कान्हे। तव्हांजी बि ईंदव। तव्हां कोशिश कयो ॻाल्हायो अंऊ टाइम ॾियो थोडो कडी करे काल पूरी थींदव त टास्क ईंदा वेंदव चलो टाइम थी वियो आ, वाहेगुरू।
ऐं सभ
कें ॿुधाईं मूंखे। मुंहिंजो पहचान वियो की कॾहिं चईं मूंखे हलो ठीक आह वाहेगुरू। टाइम थी वयो आह। सुभांणे मिलंऊ ता।